हलो
हँ नमस्कार
नमस्कार
और बतैयौ यहां के कैसन हाल चाल छै?
नीके हाल चाल छै नीक छैय अपने के हालचाल कैसन छय?
हँ हमरो हाल चाल नीक छै और बतैयो अहाँ के खाना खा लेलियै?
हँ ह हम खाना खा लेलियै अपने खाना खा लेलिये?
हँ हमहुँ खाना खा लेलिय अहाँ के खाना में कथि-कथि खैलिय यऽ?
हम नास्ता केलियै यऽ।
नास्ता मे कथि-कथि कलियै यऽ अहाँके
हम लिट्टी सब्जी खलियै।
ओ अहाँके घर मे माता-पिता लोग सब लोग के स्वास्थ्य नीक छै न?
हँ सबके स्वस्थ नीक छियै अपनेके परिवारमे सब सब माता-पिता नीक छियै?
हँ हमरो परिवार मे सब सबा नीक छय। और बतैयौ अहाँके खाना मे कथी-कथी आ गैलै बनाबे
हमरा तऽ काफी चीज आ गेलै बनाबै। दाल-चावल सब्जी, मीठ-चावल, पनीर-बिरयनी, मटन-बिरयनी चिकेन-बिरयानी सब बना लेबै छी हम
चलियै ई बड़ा नीकसँ बनाबै छी ओर बतैए ने अहाँके मीट कइसे बनाबै छियै?
हम तऽ का करै हम काऽ करै छी पहिले बाजार जाइ छी।
ऊऽ
तऽ मीट खरीद केऽ ले अबै छी धो लै छी अच्छे से आ रख दैय छी आ फेर काऽ करै छी? प्याज काटि लेैबै छी पचफोरना रखि लेैबै छी। मसाला पीस लैबए छी। सब चीज के रेडी कर लै छी तैयारी कर लै छी।
हू
आओर ओकरा बाद क्या करै छी?
पहिले कढ़ाइ चढ़ा देबै छी, तेल गरमा देबै छी, पोचफोरना धऽ देबै छी। फेर प्याज धऽके मसाला धऽ के प्याजुमे नमक धऽ देले प्याजो उ गल जाइ छै। ओकरा बाद मसाला दऽ कऽ, भूज देबै छियै अच्छासँ ओकरा बाद मीट दऽ कऽ आ ओकरा के मीट दए के भोज देबै छी। आब मीट चावल खा लै छी।
बाह अहाँके तऽ बड़ा अनुभव छै बनाइ। अहाँके मीट बनाबयके केकररा के केकरासँ सीखै छी?
हम तऽ मीट बनाबल दोस्त सभसँ सीख लै छी।
ओ ओहि से काफी नीक से बनावल छीय अहाँके
काफी नीकसँ बनबै छी। अपने की की बना लेबै छी?
हमहुँ बना लै छी। दाल चावल सब्जी रोटी आ मछली मुर्गी के मीट खस्सी के नीट बना ले छियै फेर अहाँ से बता दू क मछली बना लैत छियै। मछली मछलीमे सब मछली रहो मछली हमरा बड़ा नीक लागै छई।
रोह मछली में तऽ भक काफी काट रहे छै, ओयमे
हँ काँट निकालके हम काँटवा निकाल के खाय छी तऽ काफी मीठा- मीठा लागै छै नीक - नीक लागै छै। रोह मछली के स्वादे अलग रहे छै।
हँ रोह मछरीके स्वाद ही अलग रहैत छै।
हँ हम अंडो बना लैत छियै, अंडा कड़ी बना लय छियै, अंडा ऑमलेट बना लै छीयै। सभ बना लैत छी, आओर हमरा सभसँ नीक लगैत छी, अंडा कड़ी लागे छै, बड़ नीक लागे छै, अहां के अंडा कड़ी कैसन लागे छै,
हँ एने के अंडा करय काफी नीक लगै छै, अपने अंडा करी कैसे बनबै छियै।
हम अंडा कड़ी बनाबे छी, पहिले सबसे पहिले अंडा के उबाल लय छियै।
हँ
फेर ओकरा बाद ओहिमे प्याज ध क कढ़ाई में प्याज तेल रख के ओकरा बाद ओहिमे तेजपात रख के ओकरा बाद ओमे प्याज रख के अच्छे से ओकरा के प्याज के गला देवइ छी। फेर अंडा के अ प्याज के गलायला के बाद मे अंडा के तर लय छियै अच्छे से तेलमे डाल के तल के निकाल लेबे छियै, ओकरा बाद मे ओमे ओ प्याज गल जहन प्याजवा गल गैय छीयै
हँ प्याजवा गल जाय छीयै तऽ
हँ ओमे हम दही के तड़का लगा दै छियै फेर ओहिमे ओकराके दहिआके अच्छे से भूजि उज क प्यजुआके सबनके ओमे मसाला -उसाला अच्छे से मिला उला के भूज उज के आ जोवन तरलका अंडा रहै छै ओमे डाल के अच्छे से ओकरो केते देर पाँच मिनट भूंज लय छियै फेर ओकरा बाद मे थोड़ा मात्रा में ओहिमे पानी मिला दैय छियै आ ढक दै छियै अहाँके बता दी पन्द्रह मिनट में अंडा करी बन के रेडी तैयार हो जाइ छैय बड़ा नीक लागे छैय चावल अंडा कड़ी खायमे
अपने चावल अंडा कड़ी खाइ छियै न
हँ बड़ा नीक लागे छै अहाँके बाजू न अहाँके खानामे सबसे ज्यादा कोन खाना नीक लागै छै
हमरा तऽ मीट चावल काफी नीक लगैत छै काफी अच्छा लगै छै हमरा
अहाँके मीटमे खस्सीके मीट नीक लागैत छैय कि मुर्गाके मीट
हमर तऽ मुर्गाके मीट बड़ा नीक लगैत छैय बड़ा खाइ छीयै
ओ
अपने मीट उट खाइ छीयइ
हँ हमहुँ मीट खाइ छी हमरा खस्सी के मीट बड़ा नीक लागे छैय बड़ा स्वादिष्ट लागे छैय अहाँके बाजू न अहाँके अ माता -पिता लोग के स्वास्थ सबलोग ठीक ठीक बा न सबलोग स्वस्थ बा न
हँ माता पिताके सब सब तबियतके सब सभ नीक छियै अपनेके परिवारमे सभ नीक छियै
हँ हमरो बढ़िया हमरो परिवार में माता, पिता, बहन, भाई, बाबा दादी सब लोग नीक छैय अहा के बाजू अहाँ के माता पिता लोग खाना खा लेलियै
हँ एनेक मात पिता सब खान खा लेलीए छीऐ नास्ता कयले छियै तब बादमे खाना खबै छियै नहा उह के खाना खबै
हू हेलो
नहा उहा के खाना खाय ले छै
ओ अहा के घरे कथी -कथी बनल छै
हमरा घरे तऽ काफी चीज बनै छियै अभी पते न चलै छीय मातााजी बनयले छियै तऽ अभी हम देखलय नै छी
अहाँके उ दाल, चावल आ पनीर, आलू, मटर के सब्जी कैसन लागे छैय
हमरा तऽ बड़ा नीक लगै छीयै पनीरके सब्जी आलूके सब्जी
हमरो बड़ा नीक लागै छीयै अहाँ के बाजू ने, अहां के ओरी बरखा भेल छै का।
अयने काफी बारखा भेल छै।
आँधियो -उधियो आयल छै बिजलियो करकल छै का।
हँ बिजलिए उजलीयो आयल छै। ग काकी घर में गरा जाइ छै। बजले लै ने होयले
हँ
उहे बजय छय, बड़ा डर लगय छय।
हंऽ अहाँ के ओ हमरो बड़ा डर, हम तऽ उ दिन बड़ा डरा गय छी। भगवान के लगली गोहराइ, उतना आँधी बहलेै कहीं। अतेज आंधी छैय। मौसम अथी, मौसम खोल के देखलियै, तऽ आंधी। साठ किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से, बह रहल छै। बड़ा तेज आंधी छै, एक आदमी के तऽ एक आदमी के ते करकट उधिया देय छै, अंगना मे के करकट गिरा देय छी। एक आदमी के उधर घर हैकदार हेतिंह, हुनकर
काफी- काफी, हमहू हमरो जहाँ घर छियै ने ओलमके एगो बगल में पड़ोसी छै।
हँ
तो ओकरो करकट लगल छियै, दोकान के आगे
हँ
तऽ ओ पूरा करकटबे उधियाके, पीछे ले गेले अछि।
बतैयै, औरो बाजू अहाँके अ बागवानी मे पेड़ -पौधे लगेले छीये तऽ पेड़ो -पौधो गिर गेलै का।
हं नय, पेड़ -पौधे लगेले छीये, तऽ पेड़ो -पौधे काफी नुकसान हो गेले छीय।
पेड़ो -पौधो तऽ काफी ऊपरेस गिर गेलै की।
ओऽ, हमूँ पेड़ -पौधा लगेले रहियै ने। हं हम अपना बागवानी मे त एगो मोट टा डाली रहै, उहे डलीयै गिर गेलै, इतना तेज आंधी बहलै। उमे बड़ा फल- उल लागल रहै। छिय, सारा फल जियान बरबाद हो गेलै, नुकसान हो गेलै। अरे बा शुकर मनाउ, भगवानके अहाँ। की गछवा ना, पेड़वा ना गिरलै। त बच गेलै, नुकसान होइ स बच गेलै और बाजू अहाँ के बागवानी में कौन -कौन आमके पेड़ लगैले छिय।
हम त अपना बागवानी मे लगैले छिय। आ जरदाके पेड़ लगेले छियै। मालदेहोके पेड़ लगेले छिइ आ किसिनभोग जानी हीले।
चलिए अहाँ। से त बरा पेड़- पौधा लगैले छीय। और बाजू, अहाँ के सबसे नीक कोन आम लागै छी?
हमरा त मालदेहो आम काफी नीक लगै छै। ओइमे पतला -पतला छिलका होइ छै। बाड़ा गुदा होइ छै, ओमे।
हँ, ओकर आम रस हम बाड़ा पियै छी, बाड़ा नीक। ओकरा के एगो आम आ चिउरा सान के अहाँके खा लेबै त, अहाँके दिन भर ले कुछो न खबै, इतना नीक लागै छै।
हँ अपने खाइ छियै, आम चूरा।
हमहुं बड़ा खाइ छी, अहाँके खाइ छी?
हँ हमूँ बड़ा खाइ छी, आम चूरा।
चलियै अहाँ से बात करके बड़ा नीक लागल, फेर कभी टाइ। समय मिली त अहाँ से बात करबै, नमस्कार!
नमस्कार! जरूर करबै।